पता न भाइजीसँ पूछू, हँ हेलो
आवाज अबैयै- अच्छा भऽ गेल खाना पीना
नहि बनलैये आब बनेबै कॉल के चक्करमें
हँ
ई तऽ एगो टास्क छै न बड़का
करू आओर की ओहिमे दायाँ बायाँ नहि होइके चाही
नइ नइ टास्क कम्प्लीट कयने छलहुँ तऽ फेर आर भेट गेलए जा पाँच पाँच बढ़ल जाइ छै। न
हूँ हूँ हँ तऽ करू साहेब आबि गेला।
हँ हँ ओ चलि एलऽ।
अच्छा।
एला नास्ता पानी केला आर। अपन मोबाइल बीवी जे छनि ओहि लऽ कऽ छथि अपन। पड़ल चला रहल।
मोबाइल आइ काल्हि सौतिन भऽ गेल छै। ने सबके।
हँ सभके सभके।
हँ तऽ कोनो दिक्कत नहि छै। देखियौ आइके समयमे की होइ छै। ने। जे आब पुराना वला हिसाब किताब से चलबै। जे अपन गाँवमे बाबा दाई दादी ढेकी। पर कूटै छलै चाउर कूटै छलै दालि कूटै छलै। जातमे पीसैत छलै आटा निकलैत छलै। ओ सब तऽ समय आब नहि छै। एँ आइ के समय तऽ लोक। एडवान्स भऽ गेल छै। समय नहि छै। लोक के पास। बुझलियै तऽ समय नहि छै। तऽ ओहि हिसाबसँ अपन चेंज भऽ गेलै दुनिया।
हँ हँ हँ हँ।
पहिले आब अहाँके केओ कह जे ढेकी पर अहाँ जाउ चौर। कुटै धान कुटे ले तऽ कुटबै।
नहि नहि नहि हेबे नहि करतै सकबो नहि करबै।
किया कि ऑप्शन छै आब।
हूँ।
तऽ ऑप्शन लोकके भेलैया जैतेक। ऑप्शन भेटल जाइत छै। तऽ लोक आओर रईस भेल जाइत छै।
हँ से बात तऽ एकदम ठीक कहैत छी आ ओतेक बीमारियो होइत छै। लोककेँ।
हूँ आ दोसर बात आइ के समय मे अहाँके जोमेटो अय फलना ढेकना जतेक अहाँके कम्पनी सब छै। ई सबटा रईसी के फायदा उठा रहल छै। बस एतबेए बुझियौ। ठीक छै अहाँ अहाँ दुकान नहि जेबै। अहाँ माछ लाबऽ नहि जेबै अहाँ पोखरिमे।
हँ।
ठीक छै। अहाँ गाम नहि जेबै अदौरी चरौरी दनौरी फनौरी सब अहाँके। भेट जायत घरे पर भेठ जायत।
भेटिये रहल छै आब तऽ सएह होइ।
छै न तऽ ओ किया भेटै छै एहि दुआरे जे लोक। आइके समयमे सुकुमार भऽ गेल छै समय नहि छै लोकके पास। पाइके कमी नहि छै समयके कमी छै। अहाँ आइके समयमे देख देखैत हेबै पिज्जा वला ऐ बर्बर बर्गर वला ऐ कि या बहुत तरहके कम्पनी छै त सब किए छै किए जी रहल छै बस ओहि सबके चलते
हँ हम अहाँ लै छियै
अपन अपना मिथिलामे माछ मारिके आनै छलौ हें एं माछ मारिके अनलहु दु किलो चारि किलो सब घरक लोक बनेलक, भय भरि इच्छा खेलक।
आ भरि सभके घरमे अदौरी, चरौरी, कोबी सुखौंत ई सब रहि
छैहे छैहे ई सब बरसातके देखियौ की होइ छै ने अपना सबके बाबा परदादा सब जे छै सब व्यवस्था पहिलेसँ कऽ कऽ रखने रह ठीक छै जे मानि लिअ रौदी हैत तऽ की करब
हँ
रौदी हैत मानि लिअ चाउरे नहि अय तऽ आटे रहत। गंहूमे अइ ने गंहूमे पिसा कऽ हमसब एहन एहन समय देख देखने छियै जे दू साल रौदी रहै चाउ भात किओ खेबे नहि करै महग रहै चावल महग रहै तऽ किओ नहि खाइ। आइ के समय मे देखियौ आब सभकिछ अहाँके भेट जैत।
सभकिछ सही बात कहै छी।
हमरा सबके सासुर तरफमे बाढ़ि अबै छै पहिले बड अबै छै छलैया आब तऽ कम भऽ गेलैया अहाँके ओ कटाझा पुल जे अहाँ के छै ओहिके वजहस
हम्म तऽ ताहि दुआरे मैथिल मञ्च मैथिली तऽ इएह कहानी अइ रोजगार लोकके भेटै तऽ किए दिल्ली, बम्बइ जेतै।
एकदम सही कहै छियै।
नहि भेटै छै।
नहि भेटै छै तऽ लोकके आबऽ पड़ै छै।
समयमे अ अहाँके हम बताबी सोनीये आइके समयमे ई छै ने जे अगर लोक के दस हजार बीस हजार के अगर नौकरी भेट जाय गाँंव मे
हँ हँ
तऽ किया जेतै दिल्ली बम्बई से हमरा बता
एकदम सही एकदम सही बात अहाँ कहलौ हँ हम अहाँ अहि बातसँ सहमत छी।
जे अगर पचास हजार साठि हजार लाख रुपया कमाई छी अहाँ ओहिठाम ठीक छै कमाइ छी तऽ अहाँके तऽ पाँचो हजार दसो हजार बचैया कि नै भगवाने जानै
नहि नहि नहि नहि कहाँ आ जहि जाहिमे में अगर बैच गेल तऽ एहन बिमारीये आबि जैत न जे उप उपरस आर लियाए जैत।
हँ हँ उएह सेप्टेम्बर अक्टूबरमे डेंगू आ ओहिके बाद फल्ला बहुत तरहके छै। तऽ तैं जे छै, आइके समयमे गाँवमे रहू स्वस्थ रहू। बत्तीस रंग के तरकारी खैब ने तैयो सब पैच जैत
ठीक- ठीक -ठीक
बुझलियै?
हँ हँ ठीक कहै छी।
मिथिला मे रही, मिथिलाके विकास करी, आइके समयमे। देखलियौ जे जाहि आ एरिया मे, जाहि जगह पर जाहि गाँंव मे। हम अहाँ नहि सोचै छलियै जे कहियो रोड बनतै। समयमे रोड बनल अय। एं हूं नै आयेब नहि कच्चा तऽ नहि छै, आइ के समय मे कच्चा रोड तऽ कतौ नहि अय। पक्का रोड जरूर छै, ढलाई वला जरूर छै। ढलाई वला छै, ओहिके बाद कतौ कतौ तऽ ह्म्म कारी पीच कऽ देलक है।
हँ।
ह्म्म ईसभ -ईसभ विकास नहि छै, तऽ कि छै?
बहुत विकास भेलए, रोडके मामलाामे तऽ बहुत हमर सभके सासुर एकदम बेकार छलय यातायातके साधन नहि छलय तऽ।
सुनी।
हमर सासुर अहाँके जजुआर नाम सुनैत हेबै, जजुआरा।
जजुआर हँ- हँ- हँ - हँ नेपाल लग मे न।
नहि नहि ई मुजफ्फरपुर
अच्छा अच्छा हँ हँ।
ओते बगले मे सटले सम्भुता नदी के एहि पार ओहि पार अहाँके ई खर। का बसन्त सिरसी ई सब ओर उमहरे।
आ देखियौ उम्हरो रोड बनि गेल हे। लोक कहै छै, ने जे सरकार किछु नहि करै छै। आइ के समय मे शराब बन्दी केने है। ह्म्म
केने ओ ई बात सही कहै छी, लेकिन भेल अइ नहि शराबबन्दी एखनोहु।
नहिऐ तऽ वो अलग बात छै, लेकिन छै एहन बात नहि छै। जेकरा पाइ छै से पीबे छै। जे हिनका नहि छैन त नै पीबै छैथ। छै ने तऽ ओ सब कोनो बात एहन नहि होइ छै।
आब तऽ अहाँके चौबीस घण्टा लाइट रहैए हमरा सासुरमे, जेकि हमरा सासुरमे डिबिया बला सिस्टम जे
की आर अंअ त की कहै छलियै ओकरा जात, तऽ ओसभ तऽ आब बन्द भऽ गेल, आब तऽ नहि यए ओ। ओ अहाँके मिथिले हाटमे भेटत।
हमसब उखड़ हम अपना सासुर मे देखने छियै।
ह ओ धरोहर छै आइ के समय मे मिथिला के लेल धरोहर छै ओ सब।
आ एखनो छठिमे देखै छियै जे ओहिमे गहुँम कुटाइ छै।
हँ बिलकुल बिलकुल बिलकुल
हँ।
लेकिन सब बुझे तहन ने आइ काल्हि के बच्चा ते नहि बुझे छै आइ। केलक बच्चा पिज्जा बर्गर चाउमिन रेडीमेड जे भेट गेल ओहिमे लागल।
हम अहाँ जेहन अथी करबै एखनहु के देखू। देखबै जे कतेक लोक छथिन हमरे अहाँके मैथिले। भाइ बहिन सब जे शहरमे रहै छथिन। तऽ हुनकर बच्चासभ मैथिलीमे बात नहि कऽ रहल छनि घरोमे।
हँ इहो एकटा प्रॉब्लम छै।
लेकिन हमसभ सब आदमी मैथिलीएमे बजैत छी घरमे।
करक चाही बिल्कुल करक चाही अ मैथिली के अष्टम सूची मे स्थान भेटल छै। बुझल हैत अगर अहाँ। आई ए एस बनके यू पी एस सी के एग्जाम देबै ने।
हँ हँ।
तऽ ओहिमे अहाँके मैथिलीके सेहो स्थान छै।
हँ हँ।
बुझलियै एहन बात नहि छै अहाँ मैथिलियोसँ अहाँ आइ ए एस बनि सकै छी। केहन समय छैय एखन आओर करक चाही प्रमोट करी बढ़ी आगाँ सँभ आदमी ठीक छै बच्चो के बच्चो के अ मैथिली बजेनाइ सिखू सिखाउ अपनो बाजू घोरोमे बजनाइ सीखू आ गाम से प्रयास करी जे कनेक्ट रही जुड़ल रही।
हम जुड़ल छि गामवसँ पूर्ण रूपसँ हाँ
अपन सब के मैट पान वएह छैय।
हाँ। हम साल में दू बेर गाँंव जाइ छीय बच्चो सब के लऽ के जाय छीय उपनयन बच्चा सब के गांवेमे केलहुँ हेँ
हुँ।। उएह ने कहैत छीय गांमवमे उपनयन बियाह उपनयन करै लए।
हाँ।।
तऽ हम देवघरमे कऽसके छीय नहि लेकिन आइ के समयमे लोक किया पाँच लाख सात लाख दस लाख खर्च कऽ कऽ जाइ छैय गाँवमे करि उ कुल देवता के ते नहि अहाँ लऽ जेबनिु हुन का देवघरमे।
नहि।
फु उ तऽ ताहि दुआरे ओ चीज के करके चाही
हाँ।
बलि प्रथा अहाँके बन्द भऽ गेल छलए श्यामा माइ मन्दिर मे फेर से चालू भेलै। लोक करै छैय जकरा मनोकामना छैय ओ करै छैय कि नै करै छैय।
हह करै छैय। अहाँके एत्तौ कामख्या मन्दिर मे करैये लोकसब।
हाँ तऽ किया ने करतैक।
हुँ।
करऽक चाही देखियौ अपन सबके जे रीति रिवाज छैय जे अपन सबके कस्टम छै ओइ कस्ट कस्टम के फॉलो करू ओइ कस्टमके आ रीति रिवाज जे अपन अइ ओकरा जनेउ करै लए गामे जेएब। पड़त उपनयन मुड़न बियाह सब करै लए जाइए पड़त।
हॅंअ हॅंअ। आर गाँवो सँ नोत- हकार आयल तऽ ओहूमे अहाँके
परिषद सबसँ अहाँके जुड़िकऽ रहय पड़त।
रहय पड़त।
ठीक छैय घर बनबयके तऽ प्रधानमंत्री आवास योजना छैय। ओइके तहत अहाँ के अपन घर बनेबाक अइ तऽ दू अढ़ाइ लाख - अढ़ाइ लाख रुपया के सपोर्ट भेटैय छैय।
हॅं आर गाँव मे रहब तऽ बहुत तरहक योजना के सेहो पता चलत।
हुँ हूँ।
लेकिन एतऽ रहलापर अहाँके अगर एतऽ सँ अहाँ भेजबो करै छी किछ ने किछ ने।
हुँ विकास के बारे मे सोचै के छैय हसबैंड के सेहो कहियौन जे नै होइये गाँव मे आइ के समय मे तऽ की होइ छैय खेती कम भेल हेलो, आइके समयमे खेती कम होइ छैय बटैया बेसी होइ छै।
हँ ठीक कहै छै हमरो सबके सेएह अइ कहानी।
तऽ बटैया करी बटैया जे ए नहि करब आ अपने खेती करथिन मनि लियऽ ससुर हेताह साउस हेताह अ दीयर सभ हेता।
हँ हँ।
जे मानि लियऽ पढ़ल लिखल नै छथिन
हँ।
ओ सब तऽ एटलीस्ट कऽ सकै छथिन।
हँ कऽ सकै छ पहिले तऽ सब अपने करै छलखिन हें गाँव पर रहै छल
तीस रङ्गके अहाँ खाना खा लियऽ गाँवमे अहाँके दू घण्टा मे पैच जायत।
ठीक कहलहुँ हें ई बात आ भूखो बेसी लगै छै।
ओरिजिनल चीज छै ओरिजिनल चीज अहाँके भेटैये। नै कोनो खाद छै नै पैयोओ। कोनो कीटनाशक दवाई